हँ हँ सर की हाल चाल छै
ठीक छै नमस्कार मैडम
नमस्कार नमस्कार सर केहन छियै कहियो याद नहि करैय छियै हमी आहाँ के फोन करलों आहाँ त कहियो यादो ने करै छियै सभ हमरा आर के तऽ बुझलियै बाल बच्चा मे उलझ जाय छियै नहि आर भए सकै छै आंहु नहि याद करै छियै कहियो
फोन करलहुँ रैहे बचबा उठेलक रहे और सब ठीक यऽ
हँ सभ ठीक यए ने हँ आर खाना पीना भए गेल सर
खाँ लेलौ
ओ कीसभ बनल सर
हम बनल यऽ दूगो सब्जी रहै कटहलके आलू परवल दालि रहै
हँ चलू तब तऽ बढ़िआँ खा लेलियै
खाना खा लेलियै
हू
खा कऽ अबलियै हन आराम करै लए
हमरो ई बाल बच्चा सभके देलियै ह ने खाना एखन तब नहि खेलहुँ आब खायब आओर आओर सभ ठीक छै घर परिवार मे बाल बच्चासभ ठीक छै
गाँव परिवार मे सब ठीक ठीके छै
ओ तऽ आब बाल बच्चा गर्मी के छुट्टी भेलै कि नहि
गर्मी के छुट्टी भए गेलै
ओ तऽ आब अभी गर्मी के छुट्टीमे कतहु घूमय फिरय लए जेबै कि घरे पर
नहि सोचि रहल छियै शिमला जेबै
ओ बड़ा दूर ओतै तऽ बड्ड खर्चा हैत सर
की करबै खर्चा होतै तऽ खर्चा होतै देखतै तब लोक काम चलते एकबेर महगाइ तऽ बढ़ि गेलै लेकिन तबो जेबै नहि तऽ फेर केना होतै
हँ नहि देखियो लोग जे झोला लके सब तरकारी ले जाय छै तऽ पांचो सौ में होय छै आ सओ रुपआ मे होइ छै ओहिना छै लोग घूमैयो फिरै लए जाइ छै तऽ लोग कमो मे अपना जाइ छै बहुते जे देखियौ बहुत जे घुमैइए ले गेलै एसी से जेतै एसी से अतै फाइव स्टार होटलमे रहतै ओकर अलग खर्चा छै ओकर अलग उ पैसावला भेलै हम यहाँ मिडिल क्लास के आदमी छियै जेनरलो सँ जा सकै छियै छै कि नहि
नहि नहि सही बात कहलिये
ह तऽ खर्चा करयके तऽ अपन ओ लिमिट छै अपन मोन छै हम जते कए सकै छी मोनके जते बहकाबू ओते बहकत ह दस टका चाहबै हम दसो टकामे किछु कीने खाय ली ओहोसे पेट भरि जाइ छै लोकके एको हजार टका खाइ छै अपन अपन खर्चा करै देखियौ त जकरा जेहन आमदनी छै ने जकर जेहन छै ओहन ओह अनुसार लोक खर्चा छै छै कि नहि ओहि अनुसार लोक खर्चा करै छै आ हमरा आरके छि मिडिल क्लासके आदमी तऽ मिडिले क्लास नहि खर्चा कयलहुँ की करबै जितना यहाँ के आमदनी रहत उतने ने अहाँ खर्चा करबै आमदनी येसे हँ आमदानी से ते बेसी नहि आमदानी ज तना रहत वएह अनुसार लोकके जियै पर जितना पााय रहत वएह अनुसार ने यहाँ लोक जियए जिबै ह चलू तब वएह ने घुमि फिर क आबू तब हमे तऽ ओते दूर नहि जा सकैत छि हमरा
नहि हमे तऽ निकलब बहुत जल्दी जा रहल
हँ स परिवार जाइत छियै
हँ नहि स परिवार बच्चा बच्चा सब शिमला जेबै हँ पत्नीओ
नहि तब तऽ सर घुमि फिर आबू सब परि देखियौ सब परिवार कही घूम लए जाय कर मजा दोसर परिवार के सङ्ग जाइ छै ओकर मजा अलग होइ छै स
नहि नहि सही बात छै हम परिवारके साथ छा रहल छियै
नहि नहि तऽ बहुत नीक काज केलियै अहाँ अपन अपना सभ परिवार घूमबै से दोसर स्ग घूमबै से बहुत अन्तर भए जाइ छै
ओ हिसाबसँ अपन च
हमे तऽ नहि ओते दूर जा सकब सर हमरा त बाल बच्चा लएके सोचलियै आसे पास मे एते गर्मी एते छै कहे वला ने चरम सीमा पार छै गरमीने ओएह छैढ लोकके हर चीज नहि छै ओहि अनुसार लोककेँ की करल जाय
समस्या तऽ छै देखियौ जिन्दगीमे सम्या तऽ लागले रहतै ओकरा की करतै
ओ तऽ छै बुझलियै लेकिन यहाँ आम दनियो ओते रह तब ने
नहि रहत तऽ देखियौ जिन्दगीके कोनो ठीक नहि छै
तना ह त वएह अनुसार नहि हाँ जी व
तीस पैंतीस साल चालीस सालोग के भयए ए गेलै हन साठि सत्तर साल ल ज छै पचास साठि साल दश पाँच साल लोग आओर जीतै कि नहि जीतैनो ठीक छै छै आब घूमत फिरत नहि बैठले रहत तऽ की करतै लोक
धन्यवाद
समस्या तऽ छेबे करै
अ सम
आओर सब ठीक छियै ने
िय तऽ ठीके छियै सभ सोचै छियै नहिरा ससुरारि अगल बगलमे कतहु कहलियै कि नहि कहै छै नानीे यहाँ जायंगे नानीे यहाँ जायंगे देखै छियै
हँ तऽ नहि ननो कन कमसँ कम घुमा दियौ बच्चासभ
बहीन पके शादी बियाह छै तऽ उहमे जेबै से की करबै अ ओहोमे जेबै तऽ ओतबे खर्चा छै खर्चा आइ काल्हि पैसा आमदनी कम खर्चा बहुत ज्यादे आदमीक बढ़ि गेलै किएक बढ़ि गेलै महगाइ बहुत जादे भए गेलै महगाइ के अनुसार तऽ आदमीके ओहि अनुसार लोकके आमदनी नहि छै
ह छय कनि मंहगाई त चरम पर छय
शादी वाला बात छै हँ खर्चा तऽ होइयए त खर्चा तऽ हयबे करै छै
सही बात छै आ गर्मियों तऽ एतने छै गर्मी ऑर लाइन कटि जाइ छै तत गरमी लागै छै जे मत पूछू महँगाइ तते छै बिजली बिल ततेक नइ आबि जाइ छै जे सभ समस्ये छै
सब समस्या छै केना हम समझ में नहि आबै छै नइ कहै छ कहावत रहे आमदनी ठने खर्जा रुपैआ
हँ ई तऽ छैबे करै
ह
मजबूरी बस की करतै आब बाल बच्चा छै तऽ करैए पड़तै नई करबै तऽ मुश्किल छै ओहि दुआर लोक क राइत राइत घर जागे पड़ै छै
जागे पड़ै छै की करते आदमीके बाल बच्चाके खुश खातिर खुश पहिलेके जमानामे रहै लोको कछो बाल बच्चाके दए रहे पिन्ह ले रहे हमरा यहाके गार्जियन मााय बाप कछो दए दे रहै पिन्ह ले रहहिय लेकिन आइ कल्हिके बाल बच्चा बचा अपना पसन्दसँ कपड़ा लेत लत्ता लेत आ हम ई इसकुल मे पढ़ेंगे ओ इसकुलो पढ़ेंगे हम अपना मोन से इसकुलसँ पढ़ते कपड़ा लत्ता ओएह
सबचीज
सस्ता
ताजुक खतम भए गेलैए
आब समस्या छै केना लोक ई समस्यासँ निकलतै कहनाइ मुश्किल छै त ह जे कार्य एप जे आयल हय ना ई सर ई वजहाँ नहि जुटलियैना
नहि जुड़ल छीय हम
बड नीक काज छै सर बहुत नीक छै एहिमे एहन नीक बुझियौ काज छै कि जेना यहाँ हमे गपशप नहि कए रहल छियै अहाँ जेना पारिवारिक मेटर मे गपशप होै छै वएह वहे टेप से इहाँ गपसप करिय अहाँके ने पैसा एक टका नहि छल हैत टोटल पैसा अहाँके जोड़िके टोटल पैसा मिल जायत हमहुँ जुड़लहुँ ह ने हमहुँ जुड़ल छी हमरो किछु पैसा हमर जे सखी आर छै बहुत दिन से सर जुड़ल छै बुझलियए हमे ते नई जाने रह ओते नई बुझे रहो ए सब चीज हम त नइ जुड़ल रहु हमे हेय जुड़लहु हे एना तऽ हमरो किुछु पााय आयल हे ने कुछ पैसा आयल हे ने तब हमरो विश्वास भेल नइ बड्ड नीक काज छ किया देखियो हमरा आरके एक टका कोनो आमदनी नइ बुझलियै हमरा आर गृहिणी छी घरमे रहैत छी भनसा भात करैत छी ओतेक पढ़ल लिखल भी नई छी आ भनसा भात करैत छी घरमे रहैत छी कोनो एहन आमदनी नइ यए ओहि अनुसार हमरा आरके जे हजार दू हजार हजार पाँच सए भए जायत कम भेलै सर बुझियौ हमरा आर घर बैसल जे हमरा आरके भए जे हेतै तऽ कोनो काम थोड़े भेलै
नहि कोना क भैलै
आँ
कोनो कम थोडे छइ कोनो कम नहि छै बहुत अच्छा चीज छैय
हँ बड़ नीक काज छै सर बहुत नीक भने जुड़ गेलियै यहाँ दू पैसा के आमदनियो हयत आ गपो सब भत ओर सब बढ़िआं ने
हँ आर सब ठीक छै
ठीके छै तब आओर सब ठीक छै तब रखै छी सर फेर बादमे याद करब कहियौ ठीक ठीक छै राख राखू फोन